हेलो
निमिस्ते
नमस्कार आओर बतैये खाना उना भऽ गेलै अहाँके
हँ हो गेलै अहाँके हो गेलै
हँ हमरो खाना भऽ गेलै। अहाँके खाना मे कथी कथी खलियै हे
हम खलियै ये चावल दाल सब्जी पापड़ तिलौरी आचार चटनी सभ खाइै सभ खेलियै हे
ओ अहाँके बनली हे अपने से कि अहाँके माताजी बनलथिन ह
माताजी बलैंखिन छी
अहाँके खाना मे कथी कथी आ जालै बनाब
सभ चीज आबै छै बनामे हमरा
कथी करत आरी अहाँके
अहाँ कुछ नहि करै छी हम
इना आगराह के काह लए बोलैत रहिय यहाँके
कहा अग्रा के बोलै छिय
कथी कथी बनाब आ जाइ
खानामे सभ चीज बना लै छै। चावल दाल सब्जी सब्जी हर तरहके सब्जी बना लै छै। मीट भी बना लै छै। खस्सी मुर्गाके अंडा भी बना लै छै। मछली भी बना लै छै।
आओर बताै उधर मौसम कैसन है यहा क हो
मौसम तऽ गर्मी पड़ै छै। इधर अहाँ किहन कैसे कैसे छियै
हँ हमरो यहाँ मौसम काफ बहुत नीक छै। हवा बहै हइ ठंडी ठंडी पेड़ के छाव मे बैठल छीयै हम अहाँके बतैये न अहाँके ड़ पेड़ पौधा हइ अहाँके पेड़ पौधा लगले छियै
हँ लगेेली छिय ने
अहाँ के अ कथी कथी पेड़ पौधा मे लगेले छियै
आम लीची कटहल अमरूद पपीता केला सहजने ईसभ लगै छियै गुलर भिलोर
आ अहाँके खानामे सभसँ अच्छा कोन खाना पसन्द छै।
चावल दाल सब्जी
ओ अहाँके मीट मछली बनाय गेलै
न न आब छै
ओ चावल दालि सब्जीमे कोन सब्जी पसन्द छै अहाँके
भिंडी क सब्जी भिंडी क सब्जी काफी नीच नीक लागै छी रोटीक के साथ आर बोली छै ने पढ़ाइ लिखई कैसे चलै छै
हँ हमरो पढ़ाई लिखाई काफी नीक से चल रहय छैय। भगवान केरामी लोग कृपा होइ ह सभ नीकसँ चलै छियै हमहुँ पेड़ पौधामे लगले छी बड़ा आम के पौधा गुलड़ के पौधा अ म महुआ के पौधा कटहर के पौधा पपीता के पौधा बहुत पेड़ पौधा हम लगले छी अहाँके पेड़ पौधामे कथि कथि लगैले छी अपना बागवानी मे आम उम लगले छी कि नहि अहाँ?
ह लगैले छी न। बहुत अनेक अनेक प्रकारके पौधे लगै छैय।
हू
आम आ डालमा आम लगाबै छीयै।
के गुआसी ओरी खाजा छैय का?
हँ
तऽ खीयइ न कबो।
हँ खिलाय छीयै आ हम अपने फोन करै छी जब खाजा कटाइ छियै ने त अपन गय छीयै।
जुआ जेतै तब कहबै।
आबे त कोइ कातही छियै नहि तऽ कै कैसे खिला छियै हमो हमो को कोइ काटय छी तब ने खिलाइ छी हम।
हँ आओर बतैयय आंहां के पढ़ाई लिखाई कैसन चलत हइ?
सब नीक चलै छैय।
अहाँके कोनसी कला ह हँ ई तर तऽ गर्मी कफी पड़ै छैय गर्मी बड़ा पड़ै छी का कहु अपने से यहां से और बतैयय उधर एक दो दिन पहले बारिश भेल छैय का भेल रहै यहाँ के ओरी?
हँ भेल छियै कपी आँधी भी भेल छियै। हमारा तऽ टीना भी उधिया के ले गेल छियै
ओ हमरो ओरी अहाँ से का बताउ अहाँ सुनम तऽ कहब इधर भी बारा आधी मे छैय रहल छैय फिर आंधी एतना तेज रहल छैय बहल छैय कि एगो मोट डाड़ी मे आम तना लागल रहै ओ पूरा डरीये गिर गेल छैय। पूरा एकदम आम उम पूरा खराब हो गेल छैय बड़ा नुकसान भेल छैय आ किसान लोगके भी बड़ा पेड़ पौधा गिरल छैय इधर। बार मने नुकसान भऽ गेलै सबके आओर बताइये न उ उधर भी पेड़ पौधा गी गिरल रहै का?
हँ गेल छै हँ गेले छियै तरबी
ओ आओर बतै गर्मी मे केनाहु घूमे उमे के मन करै छैय कि नहि अहाँके?
हँ सोचै छियै कि गोवा से घूम के अबै छीयै। चलै छियै?
हँ गोवा चलै छी चलबै अहाँके तऽ चलबे करबै
ठीक छै चलिये छै काफी अच्छी जगह कआ छै
हँ, गोवामे काफी समुद्र छै। नीलक नीलक समुंद्र छै बड़ा बड़ा पेड़ छै। बढ़िया बढ़िया मने सु खूब प्रकृतिक सम्पदा से परिपूर्ण गोआा भ छै। ने
हँ
आब तऽ आओरो नीक भेलए छै। गोवा अहाँके बतैयै ने अहाँके सभ ठंढी इलाका मे घूमल पसन्द छै।
हँ बहुत पसन्द छै
कश्मीर घू हमरो पसन्द छै। कश्मीर हँ
हँ कश्मीर तऽ हमे बहुत पसन्द छियै काफी अच्छी जगह है ओ
हँ अहाँके पसन्द छै। कश्मीर घूमल
हँ बहुत पसन्द
वहाँ पहाड़ी ह पहाड़ी पेड़ पौधे हय बड़ा अच्छा अच्छा पहाड़ हई फेर बरफ गिरल है यहााँ बता दुखी भाड़ा उजर उजर बर्फ गिरा लै वहाँ पे काफी ठंडी इलाका छै ना
हँ काफी साफ ब वातावरण छियै वहाँ वहाँके जो नदिया होती झील होती मतलब अच्छा लगती वहा अच्छा लगै छियै आओर बतै छै ने चले चलै छै घुमनेके सममेत
हँ अहाँके ले चलबै हरियाण तऽ चलबे बहाँके तऽ पे होतै ले जा ब हँ ओहिमे ओहि मे लगीच पड़ै छै। ओहिमे
हँ हम तऽ कहै छियै कि मोटरसाइकिले से चलि देल अबै छियै आ बढ़आ से घूमै छियै उधर
न तऽ उ तऽ पुलिस उलिस
हँ सही कहै छै चेक पोस्ट शैनाद पलस रोपल होइ छै आ पीना कुमेसत
हँ आओर बताइए न फेर उधर मतलब आम मे कोन सा आम अहां के पसन्द छै सबस नीक कोन सा आम
मालदेव आम काफी नीक लगै छी अहाँके कौन सा नीक लगै छै
हमरो मालदेव आ जारदा बड़ा नीक लागै छै ई आम रस ओकर बना के पूरा परिवार के साथ पियै छी बड़ा नीक लागै छी मालदेव आमके आम रस आओर बताैयै न अहाँके आम रस पीयै छी कि न
हँ पियै छियै ने बहुत अधिक पियै छियै गर्मी के मौसम मे
हँ कैसन लागै छै आमरस
काफी नीक लगै छै छियै आओर बताबै छी न आप सत्तू पियै छियै चना के सत्तू
हँ चनाके सतुआ तऽ पियै छियै हम अहाँके बतैये ने अहाँके धूप मे अपने माता पिता के दादा दादी के भाय बहिनके न निकले देबै बड़ा रौदा उगै छै इधर भी आ रौओ के यहाँ तऽ रौदा अहाँ ई हां उगै छी हँ तऽ धूपमे धूप मे ना निकले देबै अपनो ख्याल रखबै अपने निकलबै तऽ छाता ले के निकलबै समझली अहाँके
अहाँ के अभी न निकलै छियै धूपमे माता पिता के भी न निकलै दैय छियै
हँ सही कहै छी अहाँ अहाँके कहली ह कि शिकंजी पी ले बाड़ी अहाँके कि न
हँ पीयै छियै न गर्मी अधिक पड़ै छै तऽ हम सिकंजी पियै छियै
अहाँके सिकंजी कैसन लागे छै
छियै
नीक लागै छै अहाँके खुद बना लै छी सिकंजी
का लियै छै
थोड़ा कैसे बनाबै छी अहाँके थोड़ा बताई तऽ
बनाबै छियै ठण्डा पानि एक लीटर कम से कम एक लीटर ठण्डा पानी लियै छै उसमे डालै छै नीम
हँ सुनै छै
चीनी उसमे चीनी गलैत छियै आओर उसको उसमे नींबू आओर उसको अच्छे से मिला कर पियै छियै
वाह काफी बढ़ियां से बनाबै छियै अहाँके सिकंजी
हँ हम ऐसे ही बना के पियै छियै काफी अच्छा लगै छै ठण्ड जितना ठण्डा पानि रहै छियै नऽ आओर भी अच्छा लगै छै
हँ माता पिता के पिलाबै छियै अहाँके
हँ हम तऽ पिलाबै छियै आ पीबै छियै
हँ अच्छे से सबके माता पिता के अच्छे से रखबै धूप मे बारा न धूप रौदा उगई छै इधर आ भाय बहन के भी ख्याल रखबै चलियै अहाँ से बात करके के बड़ा नीक लागल फेर कभी टाइम मिली तऽ अहाँ से बात करब नमस्कार
ठीक छै नमस्कार